हेलो हँ की हाल चाल छैय?
सब ठीक छैय अपन बताउ।
हमरो ठीक छैय की कऽ रहल छी?
किछु नहि सोचै छी उएह भविष्य के जे लक्ष्य बनेलियै ओ कैसे पूरा होइत।
ह भऽ जायत समयके प्रबन्धन करबै कनि अनुशासित रहबै तऽ अहाँके ओ निर्धारित जरूर भऽ जायत।
हँ देखियौ की होइ छैय।
लक्ष्य के निर्धार करै छैयय ने ओकरा प्रति अगर प्रतिबद्ध नहि देखबै छै ओकरा प्रति अगर समर्पित नहि होइ छै तऽ ओकरा ओ नहि भेटैत छै आ लक्ष्य के निर्धारण के लेल तऽ बहुत किछु किछ जरूरी छै आब जेनाकि अहाँके ई जरूरी अ कार्य शक्तिके पहचाननाइ बहुत जरूरी छै कि नहि
हू ह
कार्य शक्तिक के मतलब छै जे हमरा मे जे क्षमता अइ कि हम की कऽ सकैत छी आब कयने छी हम किछो नहि मै ठीको नहि आ हम सोचय लागी कि जे हम अ कल स्टोरीे बनि जायत त से तऽ नहि
नहि
तऽ एहि लेल तऽ ओकर रूपरेखा भी होअके चाही कार्य क्षमता भी होअके चाही आ सभसे ज्यादा मेहनत हअके चाही की कहबै ह
हँ सब होइ छै पर कहियो कहियो डर लागल कि ठीक हइ करू की की किछु होइए नहि छोड़ दू कुछ हो न रहल हे इहे में लागल रह पता चल और कुछ छनकाकर्पा
नहि तऽ ई रुकावट से ई रुकावट से तऽ डरय के नहि चाही हिम्मत से काज लेबय के चाही आत्मविश्वास जब तक अहाँ अपना मनमे नहि रखबै तब तक तऽ अहाँके कोनो काजे नहि हैत सफलते नहि भेटत एहि लेल डरऽ के नहि चाही हिम्मत राखऽ के चाही कि
हूँ हँ बस ओोहित सोचली ठीक हइ जे आब जो जो होतै से होतै करऽ करयके इएहे हइ चारू तरफ दिमाग बटाबै छै आओर किछु नहि हइ
घबराए लगबै अपन अथिए नहि तय करबै रूपरेखा नहि तैयार करबै अपन काजके तहन तऽ किछु नहि होत
हँ हँ
रूपरेखा तैयार केनाइ जरूरी छै रूपरेखासँ मतलब की छै मतलब जे सब चीज एगो चरणबद्ध तरीका से होइ छै को कोइ जे लोकोग काम शुरू करै छै ओकर एगो व्यवस्थित ढ्ग होइ छै कि नहि
हँ हँ
व्यवस्थित ढ्ंग होइ छै जैसेकि अहाँ काजके सही तरीकासँ कऽ सकी
हँ
जेनाकि अपना सभ खाने बनबै छियै तऽ खाना बनबे छै तऽ पहिले निर्धारित कऽ ले छै ने जे की तरकारी बनेबै की रोटी बनेबै कथी बनैयै भात बनैयै कि दालि बनैयै ओनाही
हँ ओहो देखय के होइत छै ने मौसम के अनुसार निर्धारित क कऽ लेली कि हँ बनायम सोचि लेली कि हँ ई बनायम दऽ ई अच्छा लागत सभके अभी य मौसम है ठण्डा बारिश के मौसम मे तऽ पकौड़ी बनाबे के है तऽ पहले ई सोच लेबे पलहि निर्धारण कर लेब बाद पकौड़ी अच्छा से बनल अचानक से कछो कर लेबे पर ओहि मे ने मिर्ची नहि मिलल तऽ कहियो पर प्याज नहि मिलल तऽ किछु पहिले से निर्धारित रहल तऽ सभ चीज के व्यवस्था कयले रहली
हँ ठीक ओही तरह भविष्य के लक्ष्य के प्रति भी लोक के सजग रहय पड़े छै आ सब सब चीज व्यवस्थित ढंग से करऽ पड़ै छै नहि
हुँ हुँ
आ ओहि मे अनुशासन भी बहुत जरूरी छै अनुशासन रखियौ अहाँ आब जेनाकि मोने तऽ छै मन कखनो ओ जे लक्षण हम साधने छियै ओहि पर काज नहि करय चाहैत छै होइ छै जे खनि नहि करी तैसे की हेतै तऽ लोक के कनि ओहि प्रति मन मारिओ कऽ उऽ काज तऽ लोक के करहे पड़ैत छै
हँ एक बार लक्ष्य बना लेल तऽ ओ तऽ पूरा करही के हइ
हँ आब भटकियो नहि भटकाव बहुत होइ छै भटकावो बहुत होइ छै बहुत रंग के समाज मे एहन लोक छथिन जे आहाँके भटकाव करता जे अहाँ जे कोनो फील्ड मे आहाँ जाउ ओकर पहिले अहाँ के नकारात्मक रूप उचहाँ के देखा देता पहिले कि ये आहाँ ई करबै एहिमे बहुत रुकावट छै
वह किछु बोलली कि पार्लरे के बारेमे बोलली ककरो अपने लोक के कछु बोलय लगत किछो बोलै हे पार्लर के काम अइसन हइ ई नाऽ करै छै अच्छा लोग तऽ फलाना तऽ ठेकाना बहुत कछु बात के निगेटिव बतेलक नकारात्मक सोच से देखलक बोललक लेकिन फेर कहली न जे बोल जकरा जे बोलयके हइ बोलौ हमर जे हम सोचले छी हमर जे लक्ष हइ ओ हमरा पूरा करै
हँ हँ तऽ उऽ कठिनाइ से रुकावट से घबराए के नहि चाही अपन कार्य के सही ढ़ग से कऽ लेबयके चाही आओर ओहिपर निरन्तर बढ़ैत रहयके चाही पीछे मिर मुड़िकऽ नहि देखय के चाही अगर हमरा किछु ओहि से घटो भऽ रहलए लक्ष्य साधय मे तऽ हमरा ओहि से घबराय के नहि चाही नहि
हूँ हूँ घाटा घाटा तऽ नहि अबी लेकिन कभी कभी होय लगल कोइ बोललक न कहियो अपने फेर मोन मे आय लगल कि सचमे तऽ अइसन कछु नहि हइ कर रहली हँ बाद मे कोइ मतलब नैय रहत आब जे सोच लेली ह से सोचि लेली सही हो या गलत हो करयके
ह्म हँ आब देखियौ उतार चढ़ाव आ कहै छै सफलता आ असफलता तऽ जीवन के दूगो पहलू छै ओ ओहि लऽ केऽ जे हम लक्ष्य निर्धारणमे अथी भऽ जेबै घबरा जेबै तखन तऽ नहि हेतै किछु नहि भऽ सकतै
हँ लोग बोलै छै न आ भाविष्य न ना देखले छी भविष्य मे की होतै आ भविष्य न देखले छी ओ लेल अब हम भविषके लक्ष्य कोई निधारन नऽ करबै तब तऽ कुछ कुछो न होतै होइके जे हइ से तऽ होतै लेकिन अपन लक्ष्य के निर्धारण होइके चाहिए लक्ष्य होइके चाहिए भविष्यके कि हमर भविष्यके लक्ष्य क किछु ने किछु बनाबयके चाही पूरा नहि पूरा होना ओ अलग बात हइ
हँ हम असफलता पहिले ही सोच लेबै कोनो चीज केना हेतै तहन तऽ ओ काज हेबे नहि करतै कोनो तरहे नइ हेतै ओकरा लेल हमरा बहुत कठिन परिश्रम मेहनत अ करहे पड़तै आ सभसँ बड़का छै जे ओहिमे निरन्तरता बहुत जरूरी छै परेशानी तऽ सभके जीवनमे लागल रहै छै नाय
हँ लगले रहै छै लेकिन ठीक हइ जे लागल परेशानी अपना जगह हइ आ लक्ष्य अपना जगह
हूँ
जैसे भी होतै कि धीरे धीरे ही सही हार न मानैके हइ
हँ हँ हँ आब जेना लक्ष्य शाधी के जे कछुआ आ खरगोश के कहानी सुनलियै हमसभ जे कछुआरके खरगोश रेस लगेलकै तऽ ओ तऽ पहिलेसँ निर्धारण कऽ चुकल रहै खरगोश ऐ कछुआ जे हमरा पहुँचके अइ ओतऽ तऽ ओ लागल रहलै निरन्तर लागल रहलै ओहिमे लेकिन खरगोश की केलकै बीच्चे मे सुति रहलै तऽ सुति रहलै तऽ ओकर निरंतरता खतम भेलै जेकर जैसे कि ओकर लक्ष्य प्राप्ति नहि भेलै हारि गेलै जेकि तेज तऽ दौड़ैत रहै खरगोसे
हँ हँ अपन लक्ष्य पर पूरा फोकस होयके चाहिए न लक्ष्यके प्रति कोइ लापरवाही न हम लक्ष्य बना लेली ह तो हमरा सबकुछ त्यागेके हइ अपन आराम आराम नींद सुख सबकुछु छोड़ देबैके हइ जबतक लक्ष्य पूरा न होई
हँ हँ लक्ष्य प्राप्तिक के लेल तऽ हमरा सबकुछ छोड़हे पड़तै एहन नहि छै जे आब हम ओहि प्रति ठानि लेलियै आ ओहि प्रति हम कर्म करबे नहि करबै
हँ
तब ठीके छै ओहिपर निरन्तर प्रयास जरूरी छै नैय
हँ सब हो जेतै अब बाकी भगवानके मर्जी आब ई सोच लेबै पहिले ही डर लेब नकारात्मक सोच तऽ कोइ भी शुरुआत नकारात्मक से करै पर ओ पूरा नहि होइ छै कोइ भी लक्ष्य
नाई नकारात्मकता तऽ मोनमे ठनहेके नहि चाही ई सब लाबहेके नहि चाही मोनमे कि भाय हम पहिले ही ओकर पहिले ही ओकर घाटा हम देख लेबै तहन तऽ हमर काज नहि हेतै
हँ
काज लेलल तऽ भाई दसे गो एहन लोक हेतै कोनो काजमे जे आठ गो ओहिमे से सफल भऽ जाइत छै दूगो असफल भऽ जाइ छै आ जे असफल भऽ जाइत छै से कहै छै अपन असफलता के कहानी तऽ लोग ओकरेसँ प्रेरणा लेबऽ लगै छै तऽ जे सफल भेलै तकरासँ ने अहाँ प्रेरणा लेलयै लियौ
हँ तऽ हँ ओ असफल आदमीके पास जेबै तऽ उऽ असफलते बतेतहु
हँ तऽ असफल आदमीवला प्रेरणा हमरा नहि लेबऽके अ
हँ इह कहियौ कल पूछि पुछली हम कि किया लक्ष के क्या सोचे है भविष्यके बारेमे भविष्य का कोइो लक्ष्य होगा क्या करना है क्या कुछ न कुछ तो होगा जो होगा सो होगा भविष्यमे अरे भविष्य कोइ नहीं देखा है लेकिन अपना भी तऽ कोइ लक्ष्य हइ ने कि हँ हम ये कर य ई करयके हइ करऽ के न है पूरा न होना पूरा ओ तऽ भगवानके लेकिन किछु ने किछु तऽ दिमागमे रहबे करै छै कि हमरा भविष्यमे ई करैके हइ ओ लक्ष्य बनाबैके हइ
ई तऽ छै यै
आ भविष्य मे की होतै ओ से लोग डर जेतै
हँ ऐसे नहि घबरै ह कि चाही रुकावट से नहि घबरायके चाही रुकावट तऽ लोकके अबिते रहै छै आब जेनाकि देखियौ
कि कहलहे कि हमरा सब्जी तऽ बनबे करत तऽ सब्जी बनाबैके लेल तऽ हमरा सब्जी लकबौ ने पड़ते बाजार से अपने आप तऽ नहि आता ह हम तऽ नहि सोचलेबै कि अरे भविष्यमे है होतै लिखल तऽ सब्जी बनि जेतै ओहि लेल सब्जी जा कऽ लाबयके होतै काटेके होतै अच्छासँ सब चीज बनाबैके होतै तब होतै
ओ एगो व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित रूप से होयके चाही आब ई नहि कि जे पहिले सब्जिए छौंक देबै से तऽ नहि होइ छै हमस तरकारी तऽ बाद मे छौंकै छ पहिले काटय पड़े छै छै हँ करमबद्धता बहुत जरूरी छै
ह्म ह्म्म ओकर हर तरीका हइ आ कतनो अच्छासँ बना लेबै लक्ष्य हमर हइ कि हमरा सब्जी बनाबयके हइ
हू
फेर हम ओकरा भुजििया जइसन काटिकऽ आब छौक देबै तऽ ओ सब्जी बनतै
नहि न
तऽ ओ तऽ भुजिया बनि जेतै
हँ हँ तऽ भुजिया तऽ अहाँ भुजिए खेबै तरकारी तऽ नहि खा सकैत छियै
हँ तऽ फेर मोन दुखी गेल कि ओ हम तऽ सोचली रहए कि बुझआ काम तऽ लक्ष्य बनयली रहए सब्जीके तऽ सब्जी बनाबै तब ने सब्जी बनतै
हँ
से सब तऽ छै जरूरी बहुत आब हमरो सबके छै जे जीवनमे जँ ज्यँ उम्र बढ़ै छै तऽ लोकके अपन लक्ष्य जे भेट गेलै से तऽ भेट गेलै लेकिन अगिला लक्ष्य भी हमरा सभके निर्धारण करय पड़ै छै जेनाकि आब उमर बढ़ऽके बाद तऽ
भइ
स्वास्थ्य पर भी ध्यान देल जाइ छै